रुमे म टाइम लाइग गेलै रे ओए दुआरे लेट स गेलै हन ई जे छै बुढ़वा जे मरलखिन तऽ मतलब कगो बटुआ मिललै रे
बटुआ तीन तीन चार गो पाँच गो बटुआ जे रहै से रहै अथी रहै तकिया अथी तकिया कह छी धोती सब रहे न ओहि सब के तर मे पेटी सब म खल खल में घुसा कऽ राखल रहै
हमरा लगै य बुड़बा अपने बीशेरों गेल हेतैए नै रे तक की हैत
हँ तऽ एते रुपैआ तऽ सहिए म बिसेर गेल हेते
अ दू हजरिया केँ कै गो नोट मिललै
एकैस गो दस टकिआ सब आर तीस सौ उनचालिस सौ दस टकिआ रहे
एकैस गो दू हजरिया मतलब बियालिस हजार रुपैआ बुझहीन तऽ बर्बाद भए गेलै
हू लेकिन चलबै हमरा कहलकै जे फिफ्टिओ परसेंट पर कम सँ कम ककरो सँ करवा दे
अच्छा गाइडलाइन पता नहि दखअ पड़तै आर बी आई केँ ओकर छै ब
तऽ सुदर्शन सऽ बात केलियै न तऽ सुदर्शन कहलकै की पहिले तऽ कहलकै है आब कतऽ चल तो तकर बाद कहलकै मतलब काइले फोन केने रहियै तकर बाद कहलकै कि ज फिफ्टी परसेंट देतौ तऽ करबा देबौ हम कहलिय हेयो फिफटी पर तऽ हमही गप गप करै छिय तऽ एगो काज करू न पच्चीस पच्चीस परसेंट अपना दुनू राइख लेब करबा दिअ
हू आब एहन एह एहन अगर होइत हेतै तहन कोन कऽ कहै छै तू पटना ऐबे करबिहीन लेने आबि जेहिये जे भी अगर चेंज होइ छै न तऽ पटने ऑफिस म आर बी आई केँ जे छै या तऽ एतऽ से हेते नहि तऽ मुम्बई में जे किओ रहे छै ओतऽ ई दू जगह स आसानी स किया कि जहन लास्ट टाइम एक बेेर देने छलै तऽ वरुण जी के नन्दलाल भायजी जे छै ओ बहुत दू हजरिया के चेंज करबेने छलै चेंज तऽ करबेलकै लेकिन ओ रिटर्न मे जे छै न खाली सिक्का देलकै रहै एकटकिया कऽ दूटकिया कऽ दस टकिया कऽ पाँच टकिया कऽ स
तऽ ओ सब जे देतै तऽ ओ सब तऽ हम अहाँ मतलब अथी कए सकै छियै न नोट चलय बला देतै तऽ भै गेलै नऽ
हँ एते दाय नहि छलै जे ओ मतलब बीस किलो करीब भै गेल छलै कपार पर उठा कऽ आने वाला बात होइते नै रहे ह लेकिन उएह छै बुढ़वा सब लेकिन अपन अपन ताइक लेलकै बेटा सब पर बेसी फर्क नहि पड़तै
हँ साफे नहि पड़तै तऽ महराज
लगातारे तोरा सब कऽ तहन एखन दल हेत
हँ लगातार की भू लगातार की रहतै हे आइ बुझियौ न कते दिन पर आइ भोज भेलै हन
हय कनि दिन पहिले तऽ लालन वला रहबे करे न रे
तऽ ओ सब भोज ओहन नय ने भेलै मैन क एकादसा दिना अपना सब खेबे नै केलियै आ द्वादशा दिना चूड़ा दही आम के की होइ छै
हूँ
भोज दायले भात होइ छै कि आब पूड़िये तरकारी इएह सब कनि नीक होइ छै
हँ हँ नय तऽ भातो दालि मे आब लोक के एड करेके चाही तरुआ पापड़ ई सब तहन बेसी बढ़िया
हँ हँ कथी ई मतलब कहलौ जे एकर अथी के छै यौ
ककर अथे
मेन मतलब एय ऐप पऽ जेतौ ने सर
नय नय जयचंद्र सर सब एहन एहन मिथिलाक के जे बी क्रियएटर छै कोर्डिनेटर टाइप क ओ सब भेलखिन मतलब ओहो सब यै पर अपनो काम करै छ लेकिन ओ सब जेना जानकारी बेसी लोको तक पहुँचाबै छै ग्रुप मे आब कोनो एगो प्रोजेक्ट हम लॉन्च केलियै ओ केओ करतै तऽ ओकरा मैनेज करै लए किछु आदमी नियुक्त कयल जेतै ना ओ टाइप मे ओ छथिन लेकिन ओई मे कोनो रोल नय सब चीज अपन जेना केकरो कोनो क्वेश्चन छै त ओई चीज के जवाब दै देने हएत से सब ओ करथिन लेकिन ओई के इहि ई नय छै कि हुनका किछु एक्स्ट्रा मिलै छै या जे भी ओ निःस्वार्थ भाव स अपन नय तऽ ओहो अपन काम करै छथिन बड़का एगो कोन दिन पांडे सबके केओ छै दोसर दोसर स्टेट क हूँ
ई सब शायद अथी छथिन तें दुआरे
नय नय केओ एहन किछु नय छै सब फोन नय एखन उठ चारि मिनट भेलौ हन छ मिनट आओर कैइए ले गप हूँ
ओ अथीवला डिप्लोमावला डिप्लोमावला काउंसिलिंग लए ककरो कहने रहियै ने
डिप्लोमा वाला काउंसलिंग तू करबेलहिन रहै नै की
नय करब कहिया तक डेट छै से बुझल नय य
पन्द्रह लास्ट रेट छै फर्स्ट एलॉट तऽ एलै तऽ ओ एलॉट तू अपलाय नय
क नय काउन्सिलिंगके अप्लाइ कहाँ करेने रहियै पन्द्रह ऐ पन्द्रह तक लास्ट छै की
काउन्सलिंग के तऽ डेट देखक एडमिशन के पहिला एलॉउट के निकलि गेलै ओकर पन्द्रह लास्ट डेक छै
सेएह
हँ
जो बंदि भाएजी के कहने बंटि भाएजी के कहने रहियै नय करेलकै
काउंसलिंग तऽ कहिया ने भेलै कारण जे उ कु मतलब काउन्सलिंगके लेल अप्लाइ हमर हिमांशु सेहो ने बने छलैय तऽ ओ ओ काउंसिलिंग के अप्लाई केयने छलै तऽ ओकर फर्स्ट एलौट मे वैशाली मे एगो कॉलेज एले सिविल इंजीनियर क पॉलिटेक्निक मे जेकि ओकर रैंक ओते बढ़िया नय छलै छियासठ हजार रैंक छलै युव आर से जेनरलेस रहै तऽ लेकिन सिविल इंजीनियर सेलै प्राइवेटे कॉलेज छै त पैसा सब बेसी हेतै न खर्चा हम सब सब मना केलकै कॉलेज ओतेक बढ़िया नय छै नय करबै लए आई टी आई वाला ई वाला दुनू के आबि गेले तु दुनूमेश कोनो नय करवेलहिन गरहा कि काउंसलिंग
नय नै हेतै तऽ आब की
काउन्सलिंग नय करबेलहि तऽ केना हेतै कियकि रिजल्ट निकलाक बाद काउन्सलिंगके डेट शायद निकलै छै ओहिमे तू कॉलेज चूज करय के रहै छै जे कोन कोन कॉलेज दयला चाहै छी न कोन ट्रेड स करै लए चाहै छीही
हू
ओ सब अगर तू दने रहिथिन तऽ कोनो ने कोनो तऽ रैंको बढ़िया छलौ हमही तऽ रखने रहियौ रिजलट
किया
तऽ रैंक तऽ बढ़िआँ रहौ बिरौल सम आई टी आई सबमे आरामसँ एडमिशन भए जाइतहु रहए
बीरलो
हँ बिरौलों मे आईटी आई कॉलेज छै न परसरमा वाल बिरौले आई टी कॉले छै परसरमोमे छै बिरौलोमे छैय
बिरौल मे कत छै यौ
बिरौल आई टी आई छै आब जत होय लेकिन लिखल तऽ छै बापरे चूहा हमरा रूममे बड छै रै बर्बाद कैदे
चूहा झिंगूर म
झिंगुर सब त मच्छर सब त एखन साफे नय छै आ झिंगुर तऽ बहुत छै मच्छर तऽ एखन साफे न छै लेकिन ओ हैय एख ने किचेन मे छै त एगो मुस छै बच्चा बड़ा परेशान केने छै एमहर स ओमहर, ओमहर स ओमहर खाली दौड़ दौड़ क भागै छै आबै छी
त आयब त कोनो दिकत नय ने हैत यौ
नै नै हमरा स कोन दिकत हेतै वैह फ्री रहबै इ जे तों खहबिहिन घूमय ल से हमसब फ्री रहबौ तहने घुमबौ फ्री नै रहबौ त घुमेै फिरै वला बात नै हेतौ से
नै त संगे टाइम बितेबै न
संगे हां आ फ्री रहबै त न संगे टाइम बितेबै अगर फ्री नय रहबै त हां आं जेना मइछौ परीक्षे छै एखन एग्जाम छै हम त काल्हियो केना एग्जाम देल जेतैक परसु छै, एखन लगभग हमर लगातार एहि महिना मे लगातारे एग्जाम छै
हुं आब बुझियौ न लगभग आयब त उमहरेसं दिल्लीयो जेबै किया त आब अगर काल्हि कटिहारी चलि गेलियै तहन त भोज खाइयएक जाय पड़तै
ओ, कटिहारी जेबहिन कि
उम्मीद छै जे चलि जेबै बुढ़ सुढ़ छथिन
हुं कटिहारी जेबहिन त तोरा त केसो छिलब पड़तौ रे तु त केस हैय त कटिहारी जेबहिन त केस किया नय कटेबहिन बकलेल
नै नै नै नै उपलेन उपलैनवला केस नय कटेबै कटिहारी जेबै त
नै नै कटिहारी जेबहिन त उपलैन वला केस मतलब उपलैनवला अस्तुरा छिलबै छै, से तु नै छिलेबहिन लेकिन
कटा सकै छियै, एहन जरूरी नहि छै हमरा सबके कटेनाइ एक बेर और गेल रहियै ने ककरो तऽ नै कटेने रहियै।
नहि रे, आब तु सब अपने पंडितजी छिहीन तऽ अपने नियम कानून बुझै छिहिन तऽ पता नय लेकिन जे छै कैंचियो से नै मुड़न सबमे जेना काटि दै छै साफ के भिरा कऽ, ओना वला तऽ
बुझलौं से तऽ मशीन छै आब तऽ अहाँ के अस्तुरा के काज कि
हाँ तऽ ओहि मशीन से तोरा सबके तहन साफ के जीरो या एक करब पड़तौ ने हुँ ओ तऽ तखन तऽ केस तऽ स्टायले तखन कटिहारी नहि जैहें, एहन जेनाइ जरुरी की छै कटिहारी, कटिहारी ओनाइतो जे छै छै, उंम्म बेस देखही, कोनो ओते अथिवला चीज थोड़े भेलै जे जेनाइ जरुरी
नहि त से हमरा सबके उपरेसे आदेश आबि गेल छै जे नहि कटायब कटय कटेनाइ जरूरी नहि छै पपा
मा मा माधव झा से पुछहीन वैह कहथुन
ओ सब मना करलखिन, नय कटा
नय कटा तखन तऽ तु सब जबे करलिहिन नै, तोरा सबके परम मित्र छियौ आनन्द मोहन तऽ
नहि हमर ओहेन परम नहि छियै प्रज्ञान के परम छियै
हुँ लेकिन साथे रहै जे नहियो रहै छै तऽ भए जाइ छै ने से बला बात
हँ, खासे भेलै
हुँ, आ माछ ताछ आब नय मारै छिहिं
काल्हि, पर परसु चारिम दिना मारने रहौ से हेबी हेबी माछ जे देखै छियै
सैह, खुब पैघ पैघ
हँ मतलब एक किलो के एगो फेर एगो मतलब एक किलो से कम तीन गो मतलब पहिले हम मारलियै तकर बाद प्रज्ञान अप अपन दनाे रहै दनाए रहै तऽ एकरा अपन खोदियोबो नय करै नय खाय तऽ हम तीन गो नय तीन गो हम जहन मारि लेलियै तकर बाद हम कहलियै चारि गो मारबै चारिगो आ अपन नाश्ता हम विकास भाइजी आ प्रज्ञान तीनू आदमी नाश्ता करबै विकास भाईजी कहिये कऽ एल रहियै कि आ नास्ता करबै तऽ माछ कहलकै जो मारि ले तऽ एहि साइड अपन मारलि हुँ हुँ तऽ मारलियै
हूँ हूँ
एकरा तकर बाद फँसि गेलै एगो एक किलोे के रोहु तहन घिचलक आ ओेकरे चक् कर मे हमर बुझियौ ने एक किलो से लगभग ऊपर के डेढ़ दू किलो के माछ हमर छुटि गेलै हूँ
हँ
मतलब हम बंशी पर ध्यान नहि देलियै ताब ओ दू बेर डुमेलकै दुनू बेरमे ओकरा मुँहस निकलि गेलै
हुँ लेकिन ई छौ जे दुनू फँसि जैतौ तऽ कते माछ बनाइयो की करि तियैन सेहो ने बात
हँ तऽ फेर मारलियै ने फेर दुोबारा अढ़ाइ किलो से कम नय हेतै माछ मारलियै तकर बाद हम अनन्न मोहन विकास भाइ प्रज्ञान खेलियै गामेपर
ओहो तहन तऽ तहन तऽ तोरा आनद मोहन कऽ असली टाइम पर माछ खै लेलक
हँ तऽ ओइ दिना हमसभ कहबे केलियै जे खाए लिअ आइ बाबा चैल देत कखनोहु तऽ कोनो ठीक यऽ
नहि ठीक केलकै खै लेलकै ओना अब दस दिन तऽ नहि खेते
हँ
कटयारी केँ बाद आब एके बेेर अथे माछे मांस दिन खेते न तेरह दिन बुझ तऽ नै खेते बारह दिन कोनो न ओकरो
हँ तऽ ओहन किछ करतै तऽ नऽ ओना तऽ करबे करतै पैसा कऽ थोड़े दिक्कत भेलै हन ई पैसा मऽ स बच जेतै योग मान कऽ चल बर्तन सब घरे से निकइल जेतै
हँ सबचीज अथी भै जेतै
हू उम्हर कते थै थै भै जेतै महराज
चल ठीके छै फेर दुगो कॉल बचल छै आइ नै तऽ काइल कहियो फ्री रहब तऽ करबै की
हँ आब एखन नै
हँ चल ठीक छै
ठीक ठीक
ठीक छै